हैलो बढ़िआ बढ़िआ
आओर सभ कहियौ हमरो बढ़िआँ छै।
अहाँ कतऽ सँ छी
हम झंझारपुर बेहटसँ छी बिहार मिथिलाञ्चलसँ।
ओ हमहूँ अहाँके छी यै एतयसँ दीपसँ।
अच्छा दीपसँ हँ हँ मि मिथिला दीप ने।
हँ हँ
हँ हँ चिन्है छी आओर तहन कहियौ।
आओर सभ ठीक छै। अहाँके सभसँ बेसी जे प्रसिद्ध भोजन यऽ मिथिलाके से की नीक लागै अछि।
हमरा तऽ अपनसभके जे भी नॉर्मल खेनाइ होइ अछि। जे भात दाइल तरकारी तरुआ सेहो अछि। जे अपना सभ में तऽ ई प्रसिद्ध अछि जे रंग बिरही तरुआ होइए बहुत ठाम अहाँ दोसर जगह जे देख दे देखबय मिथिलाञ्चल केँ भोज सनक अहाँ के दोसर जगह कतहु भोज नहि मिलत ने न
हँ एकदम नै
अप्पन सभ के एहिठाम मिथिलाञ्चलके छै। जे उम किछो रहे नहि रहे लेकिन भोजो मे अहाँ के पाँच रंग के तरुआ मिलबे करत तरकारी सभसँ प्रसिद्ध जे होइए तहन आओर अहाँ कहियौ अहाँके की पसन्द अछि।
हमरा
हँ मतलब मिथिला के भोज में
हमरा तऽ सभ सँ नीक लागैत रहै लगैत रहै ओना तऽ बुझियौ सभ कछु ओना नीके छै। किएकि अपना मिथिला में तऽ बुझलियै आम मखान ई सभ फेमस छै। तऽ हर चीज हमरा नीक लगैए आ नॉर्मली बताबू तऽ सभ सँ बढ़िया हमरा लागैत रहैया इएह दायल भात जे अहाँके नीक लगैया
हँ अप्पन सभ के तऽ सभ सँ प्रसिद्ध मिथिला में तऽ मखान पान ये लेकिन भोजो कोनो कम नहि अछि। बहुत प्रसिद्ध अगर दोसरो दोसरो ठाम देखबै तऽ मिथिला के भोज के बहुत वर्णन होइत रहैत अछि।
हा
आओर ओना अपन अपन सभ के भोज के तऽ सभ सँ नीक बात अछि। जे किछु मतलब हर तरहक आइटम अहाँके भोज में मास सँ लऽ क खीरसँ लऽ कऽ क तरुआ तरकारी से लऽ क सभ कछु मिलैत अछि। मतलब एक टा चीज नहीं रह तय रहय छै। अहाँ के इच्छा रहबे करत मिला नहि अपना सभ के एहिठाम हर तरहके चीज मिलै छै। भोज में तैयो अहाँ के हँ कहियौ
आ एगो चीज हमरा बड़ा खराब लगैया अपना मिथिला में की बुझलियै
की
जे अथी मरला बाद जे छै से ई भोज तोज वाला जे सिस्टम रखना जे ई सब नय हेबाक चाही कियकि कियाकि अहूं जे कोई जे आदमी जे अथी भ जाइ छै इस्पायर कर जाइ छै त ओ अपने जैदाद अथी रहै छै तइके बाद ई जे भोज अपना मिथिला आर मे छै लगल से मतलब खतम भ जेयबाक कि अहाँके ओहिपर की राय यऽ
हँ ई तऽ सही बात कहलियै ई बात हमहूँ दू, तीन दिन पहिले हमरा दिमाग मे आयल त जे लोग सक्षम छथि भोज करै के लेल हुनका तऽ कोनो दिक्कत नय होइ छै ओ तऽ सब बुझू जे अगर पहिले से दसटा आ टम य तऽ ओहिमे पाँच टा आओर बढ़ाकऽ नाम लऽ करतथि
हँ
इ लेकिन जे लोग के पास, जे सक्षम नय छथि भोज के लेल, जिनकर आर्थिक स्थिति ओ तेक बढ़िआँ नय छनि हुनका दिक्कत भऽ जाइ छनि न कि मतलब एक तऽ हुनकर लोक कऽ एक्सपायर कऽ जाइ छथिन, ओ एकटा दुःख हुनका रहिते छनि ऊपर स हुनका पर भोज करै क लोकके खुआबै के एतेक ज्यादा मत लब रहै छनि ओ एकटा बुझियौ, एकटा तनाव के ओ कारण बनि जाइ छै एकटा टेंशन ओ भऽ जाइ छै तऽ हमरो ओ चीज ठीक नय लागैय कि अगर जिनका मत लब कोनो ओ ओहिपर हुनका दबाव नय हेबाक चाही जे जे जेना सक्षम छथि तेनाहिए करबाक चाही लेकिन ई बुझियौ जे आब भोज एकटा दबाव बनि गेल अछि। जे नहियो अहाँके पास यल लेकिन मुदा अहाँके करबाके अछि
हँ से स हँ ओ तऽ सही बात छै ओ टी पी
आओर तैयो अहाँ भोज सब खाय ले जाय छि त ओहि मे केहन केहन आइटम की सब रहैय किछो विशेष नीक लगति हेऽत
हमरा सभसँ बढ़िआँ भोज मे नीक लागैया कि बुझलियै जे अथी सकरौरी
अच्छा हँ से तऽ हम मतलब हमहूँ सब जे जाइ छियै नोत खाय लए कऽ तऽ बेसी ठाम तऽ भात-दालिकेऽ भोज पर सकौड़री रहत लेकिन जादा पूरी-तूरी पर तऽ नय रहै छै ने, चूड़-तूरा पर भा ते दायल पर रहै छै और तैयो किछो बड़ी नय नीक लगैय
बड़ी नीक लैया पर मतलब सभसँ बढ़िआँ कहलहुँं हमरा ई सकड़ौरी बड़ बढ़िआँ नीक लगैए
अच्छा मीठ चीजपर बेसी ध्यान रहैय
न ओना अथिन नमकसभ वलामे तऽ उएह कहलहुँ जेनाकि भऽ गेल बड़ी तड़ी भऽ गेल बहुत बढ़िआ लगतै
ह
ओना नॉर्मलो सब्जीसभ बढ़िआँ रहैए खायमे भोज सभ
हँ बढ़िया मतलब भोज जका स्वाद तऽ घर मे तऽ कहियो नय मिल सकैया भोज के बाते अलग होइ छै
आइ एगो चीज जब देखबै अपना मिथिला मे तऽ कम से कम भोज मे चारि रंग के सब्जी नय रहत त ओहि के तऽ कोनो अथि ये न छै जब तक चारि रंग क सब्जी भऽ गेल अहाँके दही भऽ गेल पापड़ भऽ गेल तऽ ई सब रहनाइ दही के रहनाइ तऽ मिथिला मे शुद्ध छै हर भोजन मे चाहे कोनो भी नॉर्मल
बोलथि दही दही निश्चित रहबे करत
आई
आओर हमरा अगर पुछू तऽ हमरा सभसँ नीक लगैए भात दालिके भोज बड़ी हमरा सभसँ बेसी पसन्द रहैया ओर भात दालि के भोज मे तऽ बड़ी प्रसिद्ध रहिते अछि तहन कतहु कतहु आब जेबै तऽ तरुआ सभ से देतै तऽ केरा के अलू के ई सभ कनी विशेष पसन्द आबैत रहैत अछि ओना भोज त भोजे होइ छै तैयो अहाँ कहियौ अहाँ सभ तऽ खूब जाइत है नोत खाय लए
हमस तऽ जाइत रहै छी जब गाव मे रहलहुँ तऽ जेबे टा करलहु
अच्छा ओर सभ मतलब भोजमे तरुआ सभ नहि नीक लगैया
हमरा तरुआ सभ नीक लागैए पर हमरा आरके जादा मतलब तरुआ अरुवला ओतेक भोजन जादा अथे सभ दालि भात आर भात दालि भात तर आर जादा हमरा तरुआर तऽ बढ़िआ लगैत रहै दालि भात दूगो सब्जी देलक पापड़ देलक दही सकरड़ूड़ी सभ काफी बढ़िया लगैत रहहिय
अच्छा मतलब सभ जगह के कनि कनि अलग अलग जेना रहैत छै मतलब कतहु किछो बनल तऽ केओ कनि दोसर तरह के केलथि केओ दोसर तरीका स केलबसँ
आ अपना आरमे एगो चीज देखैत देबै जे मिडिल क्लास जाादातर दालि भात सब्जी पापड़ तरुआ ई सभ मतलब दालि त नर्मल सब्जी र आ जकरा ल पैसा तैसा रहल कनि अथि रहल धनी मनी तऽ ओ जादातर पूरी सब्ज रसगल्ला लाल बन करलक ह जे तन।
ह मतलब अपन जे हुनका अपन जाहि चीजमे सक्षम रहै छथि कियो भात दालि कऽ लेलथि केओ अगर किनको मृत्यो भऽ जाय छनि त अगर देखबै कि जे आदमी ओते कऽ जादा सक्षम नहि छथि ओतेक जादा हुनका ओ मतलब नहि छनि आय के स्रोत तऽ ओ बेसी तऽ भात दैल एक दिना कलतै एक आध स दिन आ दऽ आच सा दिन चूड़ा कला तात होई छै ने
ह
और जे ओ फेर जादा पैसा कमायई छथिन जिनका आय के स्रोत बेसी छै ओ पूरी केलथि रसगुल्ला केलथि
हँ सजेशन उह ह त
होई छै ने रसगुल्ला तऽ फेमस छै हे
ह
एकटा भोज मे कते रसगुल्ला खा लेबे हेबे
हम खाना आर खहि कऽ रहैरा हसियो लगैया आ बड़ चौरा मे तह तऽ एर को चल पुछि देल ने सर रसगुल्ला लालमोहन इ सभ तऽ मिठ रहे छैय तऽ खाना बात हम बर्द तऽ बर्द खा तो पाँच सात गो ज्यादा दा निकाल सचे मे कर छी
हसी लगै यै लेकिन हम बताबै छी कि मिथिलांचलके भोजमे तऽ अगर देखल जै तऽ एगो मउस आओर एगो अगर एखन अहाँ देखबे कते गोटा एकर आलोचनो करतैथ इंस्टाग्राम सब पर जे मतब मतलब माउस इसब केना खाइ छियै की करै छियै नय करै छियै लेकिन मुदा देखबै तऽ मउस आओर अहाँके रसगुल्ला सब तऽ बेसी रहत अथी मे कि कत कथी के भोज छियै तऽ रसगुल्ला के भोज छियै तऽ हम तऽ देखै छियनि तऽ आ कहै छै कि पाँच सात गोटा हम खाइ छियै हमरा लागेय आश्चर्य के बात यऽ कियाकि हम तऽ हमसब जतऽ नौत खाय ले जाइ छियै।
हाँ
भोज खाइ लाए जाइ छियै
हुँ
खेनाइ खेलाके बाद हम चचा सबके पापा सबके भाइजी सबके देखै छियनि जे ओसभ साठि पचासटा खाइ छथि आब विश्वास करबै
आस सभके ओना अपन अपन जे छै से खायके अथी होइ छै कि लिमिट जे एते तक खा सकै छै अहाँ कैगो खा लै छियै
हम तऽ दूटा से तीन टा
त‌ऽ नय सच्चे हम कहलौं की हम ओहिस ज्यदा नय खाय छीयै बहुत त पाँच सातगो से ज्यादा नय कियेकि अहुँ सोचि सकै छियै नाँर्मली फेर खाना खेन रहै छियै फेर ओहिपरसँ मीठ होते खेनाय पहिलैये खा लेने रहै छियै अते पूड़ी सब्जी सब देने रहै छियै तऽ ई थोड़ी रहै छै कि ओहिके लेल मतलब भूखले रहलौं बैठल रहलौं खाली पत्ता पर आ जे छै से रसगुल्ला ऐत तबै खैब
नय नय से तऽ नय होइ छै पहिलैये लोक पूड़ी तूरी पूड़ी सब्जी सब खा लेलक एते आइटम रहै छै। पूड़ी भऽ गेल सब्जी भऽ गेल खट्टी-मीठी भऽ गेल दालि भऽ गेल तऽ ओसभ लोक पहिले खा लागै छै बाद मे एते गोटा तऽ आब ओ पूड़ीयो सब्जी मे पुलाव ऐड कऽ देतैथ पापड़ ऐड कऽ देतैथ तऽ बादमे रसगुल्ला आएत ओत एते काल थोड़े ने भूखले रहि सकै छी हाँ ओना मे मतलब हम एहि दुआरे अहाँकेँ कहलौं कि अहाँ लड़का छियै ने तऽ लड़का सब कनी ज्यादा रसगुल्ला पर ध्यान दै छै।
आ ज्यादा तर तब न आँहा ओना अथी कहै छै दालिए भात आओर हमरा बढ़ियाँ लगैत रहै मतलब दालिभातत ओर रहल मतलब बढ़ियाँ रहल आ मतलब आदमी सब के एक्साइटेड बड़ा अलग रहै छै जतऽ पूड़ी सब्जी सुनि लेलक बच्चा सब के एक्साइटेड बड़ा रहल चाहे पूड़ी सब्जी छियै पूड़ी सब्जी छियै तऽ मतलब जाय लऽ रहल छै। दोसरो आब तऽ हमसब नय जाइ छियै नय तऽ हमसब तऽ पहिले दोसरो गाँव कर पहुँच जाइ छलियै बच्चा छेलियै कनिये कनिये दोसर दोसर जेना भऽ गेल लग मे बदना भऽ गेल बिसनपट्टी गाँव सब भऽ गेल तऽ मतलब पञ्च परहक भोज बुझैत हैबै।
हाँ हाँ
तऽ पञ्च परहक जे भोज रहै छलै तऽ अथी सब पूरा गाँव लऽ कऽ रहै छलै तऽ जाइ छेलियै हमसब
अच्छा हम मतलब बच् बच्चा सभके कनी ज्यादा ओहिमे रहै छै कि कनी ज्यादा ओसभ भऽ जाइ छथिन खुश की भोज छै भोज छै।
साइकिलसँ पहुँच जाइ छलियै हमसभ
दोसर दोसर गाम भोज खााय लए एखनोहु तक की मतलब कतौ कतौ इम्हर सब तऽ हमस जवार बुझै छियै जे जवार हेत त हमरा सबके एहिठाम एना होइ छै कि पाँच गो गाम अगर अहाँ के पास अ सक्षम छीये त पांच गाम दस गाम ल के जवार कलिअ तऽ ओ नोत हत तऽ ओहिमे फेर अलग अलग ग्राम जाइ छलौ नोत खाय लए ओना ई चीज जयदा गोटाक के जे नोत हेत तऽ ओहिमे तऽ प्रसिद्ध छै रसगु्ला हेबे पूरी के नोत रहै छै कियाकि ओते ओे दोसर दोसर गाम से लोक सब न तऽ थोड़े ने भात दालि खुवेथिन मतलब
हू
भात दालि के बहुत नीक मानल जाइ छै लेकिन फेर ई बला बइ छै कि कनि ज्यादा चीज जे महंगा जेनाकि रसगुल्ला एकटा प्रसिद्ध भऽ गेल नीक चीज छियै तऽ ओकरा ज्यादा महत्व देल जाइ छै
देख जहां की सुनि जाएत के दोसर गांव से दालि भात हेतै ते मतलब जहो जाय वाला रहत सेहो ने चारि गो जे जा हँ किआकि ओहो सब बुझैत रहै छै जे एते दूर जायब आ दालि भात खााय ले जायब तऽ नहि जाय के कोइ गौर करैत रहत आ जाहांकी सुनत पुरी सब्जी वाला तऽ जे कनी तबियतो जकर खराब रहत ओहो उठि के विदा भऽ जाएत क छै कि नहि से अहाँ सब दोसर गांव गेल छी कि नहि भोज खायल बच्चा
हम एक दू बेर केथिनिया गेल छी और हमर सबके घर के बगल मतलब गांव से बगले मे एत रेलवे के पास हनुमान जी मदिर या ओतऽ सहुआ टोल पड़ै छै
हँ जाने छिय ओ से हँ हँ
हँ तऽ ओतौ एक दू बेर गेल छीिय लेकिन बहुत छोट मे आब तऽ हमसभ मतलब नोतो खाय लए नहि जाइ छीयै नॉमर्लो क कतहु नहि जाइ छियै घर तौर पर भेल तऽ गेलहु भायजी सब पापा सब गेलथि
हँ उएह तऽ हमहूँ कहलहुँ आब तऽ कनि भऽ जाइ छै नमहर थोड़ा कनि दिक्कत भऽ जाइत रहै छै बुझिते छै
लेकिन भोज के बिसरनाइ बहुत मुश्किल छै नमहर
मतलब जायके तऽ मोन करैतत मलब घरे मतलब कहै छै नहि नहि ओते दूर जो
सेहो बात भ जाय छै आओर कनि पैघ भऽ जेबै तऽ खुदे अहाँके लागत ओसभ चीज जे केना जायब की करब कनि
हँ ई तऽ हमरो होइ रहहिय से सब त पर नहि होते जाइ हमसभ तऽ आब नहि विलुप्ते भऽ गेल नहि जाइ छी पढ़ाइ लिखाइ करलोऽ नहि ओते टाइम बचल पढ़इ लिख वला समानै गेल
हँ कममे अपन गेलहुँं
हँ गांधी आओर गेलौ